हेलो
हेलो
हँ
दू तीन गो नम्बर आओर छै हुनका भी कए लेबै
आवाज ही नहि आ रहा है
दू तीन गो नम्बर आओर छै ओहो हम भेज देबै ने हुनका करि लेबै
हँ तऽ भेज देबै हम करि लेबै
अच्छा भेज देबै
ठीक है अभी तक मे छीए गो एक बेरन सब देखै सत्तर सत्तर गो पुरि गेलै है
बहुतेके पुरि गेल छै
हँ बहुत के पुरि गेलै ने हमर इ छौ गो भेलनि केना होतै पुरा पता नै दू तीनो मिनट बात आर करै छियै तऽ भए जाइ छै
छै
हँ तब ओनाहिते करैके पड़तै पूरा करै लए
ज
भेज देबै हम ओहो पर कर कऽ देख लै छियै कहीँ उठा लेथिन तऽ भए जेतै ह ह